बस
हँ बढ़िया बढ़िया की हाल चाल छै
हमरो ठीक छै अपन बतबियौ
सब बढ़िया छै
अच्छा की सब होइय हमर तऽ गीछो ने ह की खा छलिय एखन आवाज
दोर चिला कथी हँ अथीके बनै छै यौ दू रंग खाय छिये सूजी के जी वला ह नहि हम कह एक कर त खेलहुँ हम कहाँ खेलू आदे
ई करे खाबियो ने कते पातर भ गेल छियै
ओ दू दू दू तीन दिन से खाना न खा रहली तीन दिन
ह मतलब आखरी दिन आखरी बेर के अच्छा हम ओस तऽ हम बुझि गेलियै
हूँ हूँ
आखिरी बेर केकन खेलने छलियै
परसू खेने छलहुँ
परसू खिन अरे त दू दिन से खाना नइ खेना छी अहाँ
यो नइ खेलहु
बाहर किछु खाइ छियै कि ना
बाहर खा लै छी कनि मनी जे मिल जाय है
आ से बाहर खा लियौ नहि तऽ कनि जइनसँ चलि जेबै से बुझियौ बुझलिय ने क पाइन तइन पिए छिए ने हँ पानि तइन पिय छिय ने पानि तइन
अह पइन सब सब किछु पियै छियै
कब्जियत भऽ गेल हे ते अहाँके तऽ
दु कहलल गाम ताम कहिय जेबै
गामके एखन विचार नहि छै पर काल कोबरा के पातर छै जेता हमरा बुझ हँ हँ हमरो हँ कोबरा के पात रातर छै हमरा बुझल मे एल छै से मम्मी के मम्मी मतलब मम्मी जेतै मम्मी हमरा कहलकै पर हम नइ जेबै आब अकेले जाके की करबै
आगू निकल जेत एतो से लेकिन आ कऽ लिय नहिीजेब
आब हमरा त प्लान नहि य जाय के देखियौ अब की हेतै
नहि अगरा जैतिये तऽ भाय देबे तऽ फेर हमहूँ सोचतहुँ जायके
हँ बात तऽ ठी कहे छै पररा प्लान नहि हेते आइये मम्मी के निकले के छै मम्मी केना निकलते से हमरा नहि बुझल ये पर आइसा तोमर मम्मी जेते
हँ हमर मम्मी तऽ जेतै लेकिन जायतऽ बुझाइए हमर मम्मी काल जायत
अच्छा काइल जतै काइल भोड़े वला ट्रेन से
हँ का इल घोड़ेवला ट्रेन से
अच्छा अच्छा ठीक छै तब तऽ अब देखै छियै हमहुँ अगर जाइके मन हइ तऽ हम अहाँके बता देबै पर आ घर मब कनी हार त हार से खाना मंगेबै कखन ने हेति यौ ह
हँ हँ हँ से बात तऽ छै हँ हँ हँ हँ हँ ई बात तऽ छै पगला करै छियै
ह की की करै छौ आय तोर भाय की करै कभी ने हँ
अखन की भेलै न इयर बड्स लगेलियै कान मे आ भाईजी वाला कनेक्ट भऽ गेलै तऽ भाईजी वाला बजऽ लगले हमर काने मे
भाइजी की की कर छल से की बाजे लागल ककरोसँ बात करै छलै अच्छा रीलस देखै छलै बात नहि करै छले अरे तब तऽ बै गेलै तोहर भायजी त तोहर तोरा तोरा कनी कनी किछो किछो सुना छोर कोइ बात नहि भ जाइ छै ह सुन ले को आदमी च होइ छै आओर बताब
करबे त लड़की तऽ लड़कीवलाइमोगी आव लागे यार मतलब लड़की के इफैेक्ट इमोजी नहि कहबै एकरा
हँ मतलब स अवतार कहबै अवतार आबै छै हँ समने उह आय आबै छै केकरो फोन करबै सबमे उह कोई नायका नहि छै सबमी मे त हमरा ओहि तही स की मतलब कियो एक बात कभी नहि रौनक भैया एलखिन कि नहि किछ छथिन नेपालेमे नहि एखन तक नहि एलखिन ह
नहि किछ काज छै
नहि नहि हमरा काज ताज की हेतै हम तऽ कालली एक दिन द दिन पाठ छुट्टी भऽ जेतै राम भह हथिन तऽ दयल तयल चलि जेबै सब क सब पाइ तऽ छैए सबके पास हँ यौ ई बड़ बढ़िआं हमरा बड़ नीक लागल यौ सात सए रुपआ यौ भूोकट के कनि नीक तऽ लागे ह बुझलियै ओर से तऽ हम चारे जुलाई के केलियर इलै काल कते तारिख छलै इगारह जुलाई छलै ने काल्हि कि बारह जुला दस जुलाई
एगारह
हँ ग्यारह तारीख मतलब ह पूरा पूरी सात दिन लगा देलकै हँ तऽ हमरा तऽ बड़ खुशी भेलै हँ देलक सातो दिन पे देलक
ई ची ई चीज पहिली जे पता रहेते न कि सटरडे के
हँ से त अहाँके तऽ अपना प्रोसेसिंग भ जाइ छै ने ह पर से नइ नइ नइ बुझलियै
अ अपना सबके जी बात अरे देखि सेटर्डे के पेमेंट दै छै से चीज हम कहै के चाहै छि
हँ हम बुझल बुझि गेलियै कि अहाँ हमरा सबके बुझल रहतै कि अहाँ मंडे के करियौ से सैटरडे के आबै छै तऽ हम ज जादा ओ मन से करतियै दस पन्द्रह और बेसी करतीऐै हँ बुइझ गेलियै हमु
जे जे तेरह आके बला सत्रह एयतै अठारह एयतै
हँ अठारह एतै जे हम बारह पन्द्र
हमरा लागैआ हमरा लागैए सुनू सुन सुन हमरा लागैया आ चाइर गो कॉल करबै चारि गो कॉल करबै तऽ ओकर दू सो बनै छै
हँ
आय दू सो बनते चारि गो कल के एगो के तऽ पचास निकले जाय छै किनो किनो कऽ के
पचास स निकाले जासे पचास
दू हँ हँ दू के नहि हो तऽ तीन नइ तऽ साढ़े तीन देबे करतै
हँ
आँ
दू के हँ दू के तीन साढ़े तीन हँ तीन दस तीन बीस दै छै
हँ से मानियौ ने ओले तऽ कहलो तीन साढ़े तीन के बीचं जे
हँ तऽ चाइर कॉल मे तीन साढ़े तीन अह निकालि लै छियै
एक दिनमे आ पाँचो क कल करतियै ताकि एक दिन के साथी एक दीन मे पाँच गो कॉल करतियै तऽ आकेे समझियौ ने चर बनि जेता हँ हँ चार बइन जेता तऽ अपना सबके की दिक्कत छलै पाँच दिन मिलाक हमस कतेक कमा लैतिये
केतेक बहुत यौ सेटर डे तऽ बुझल रहत आइबे जाइ छैै सटर्डे के तऽ तऽ बहुते
ह हम एगो बात बताउ अहाँके सटा नैय के एक सबके पेमेंट एयलै
हूँ
सटर्डे के पेमेंट होलै हम संडे के टोटल आठ गो के लिय
संडेके आठ गो
आठ गो हँ पिछल पिछला पिछला संडे के सटरडे के पिछला सटरडे के एकर सबके पेमेंट आयल तऽ हम सनडे के एक सब आठ गो कॉल केलउ उहे हँ उहे पे त हमर एतना पैसा बै त जितते ब पता पाँच सए अंदरे हम निपटौ जे हिसाब से हम कॉल नहि करै छियै ककरो
हँ हमूँ टालि दै छलियै यौ हम हम बताबै छी अहाँके हमरा जे सात सो बनल है ने सेर् सिर्फ और सिर्फ आठे कॉल के छै आठ एकसेप्टेड कॉल के सात सो
हमरा आसकत लगै छले हमरा कॉले करे के नहि मन करै छलै एक दिन मे आठ गो केलियै सुनू न संडे के आठ गो केेलिय आ मंडे के एगो दूगो केन्ने हवय ह भऽ गेलै एतबे आ फेर ट्यूजडे के करबे ने एट्वी मंगल मंगलवार के तऽ करबे नहि केलियै फेर बूथ के हमर फोने चुड़ा गेलै सुबह सुबह
अरे ह पूजा तबुजीले
अपना सबके क गो कॉल केलियै सुनू सुनू अहेँ बतैयो मंगलवार के अहाँ हमरा घर पर छललियै
हँ हँ चलियौ
क्य ओ कॉल के लिय उ दिन बताइओ अहाँ ह
एको नहि अ बगले बगलमे छलियै बगले बगलमे छलियै से नहि गेलियै
भा जब कि साथे टल च ल तभी एको गो ने कॉल कर पे लियै मुश्किल से मुश्किल हँ हँंह उहे तऽ कॉलै मुश्किल से बहुत तऽ बहुत एगो दगो कॉल है से उस जादे हमरा नहि लगैया भेल हेत
हू
तऽ दस गो कॉल के तऽ मान माइनके चलू दस गो
जे हजार हजारके आशत बनि जाइ छै हजार हम मानि कऽ चलै छि हजार हँं दस के बॉल भ पचास हसाब लेबै तऽ छओ सँ साढ़े छओ सँ बने छै पचास पचपन के हिसाब से और ओइमे डबल के लऽ लियौ तऽ भऽ जाइ छै
छओ सँ अगर दस दस के कॉल के मैन लियौ छओ सँ
हँ
ओहिसे पहिले दू तीन गो कॉल हमर छलैआ
हँ
टोटल हमरा मानु तेरह कॉल तऽ तेरह सँ
हँ से एक के सो मआनिके चलियौ
हँ हँ
अब अहाँ अहँं अठारह बीस कल भए गेल हेै अहाँके टाइम तऽ भए जेतै
हँ हँ ओहिमे नेगेटिव पॉ पॉजिटिव तऽ चलै
हं खा खाली जे हमरा ईवला आब जाय हमर हजार पूरा जाय नीक भऽ जेतै एकदम नीक हमर बैंको बैलेंस एकदम नीक भऽ जेतै हम सोचै छीयै एकटा नयका चश्मा लेबै
काल काल्हि सोचै छीै एगो एककाउंट खोलबा लिय बैंक ऑफ बड़ोदरा के
बैंक ऑफ बड़ोदा मे तोहर नहि ने खुलतौ तोहर अठह नहि ने छौ
नहि नहि कल के खुल जेते एक सौ डेढ़ सौ रुपआ लगतै एक सौ रुपआ ओ अपन चार्ज लेै ते आ पचास रुपआडालते अकाउंट मे जीरो बैलंस वाल खोल के दऽ देत हाथ मे
यूपी आइ वला
हँ हँ यू पी आइ
यू पी आइ पक्का खुइल जेतै ने
हँ कलके जेना कलके ओना हम कहै छी अहाँके हँ
तऽ तू एक बेर खुलवा काइले खुलवाबे छी आ पाय तो छौे हाथ मे खुलवा लेने नहि तऽ पाइ खर्च भऽ जाइ छै तऽ ई सब काम अटैक जाइ छौ तू बुझलिह एकटा बात हम तोरा बतबे छौ त अउंट खोले भी यू पी आई वाला नहि हँ हमहुँ खुलबेबो छ तू जेी अकउंट खुलबै भी ओकर बाद तू अपन भाइए के भाइए के सबटा गूगल पे पेटीएम ओर फोन पे के लिंकसँ रेफरल बुझले छैझ बुझल बुझल ह तो रेफरल से लॉग इन करे ओकरो पाय भेटतै मतलब ओकरा मानले तू सए टाका भेटलै सौ टका भेटलै ओकरा तू आधा आधा क अहाँ आधा आधा कऽ लियै से मतलब यू पी आई एप सब जे के खुलबी सबटा अपन भाइये के उसे
हम हमरा देतै तब ने हम आधा आधा बाँइट लेबै कते न भेटतौ छौ त हम की करबै आब बतैयौ अहाँ
फे हम हम सिखा देबौ ने टेंशन नइ ले हम बटवा देबौ ओकरा ई मतलब ई कहियै कि अगर तू हमरा आधा देबही तखने हम तोहर रेफरेस लिंकसँ कर कर कर करबेबो नहि त हम अंकित
क लेब प् स्टोरमे
नै तऽ हम अंके से माग ले ओ हमने से मांग लिय है पर हँ हम तोरा रेफला लिंक भेज देबौ आधा आधा कऽ लिये अब हमर तो हम अपन न तोरा सामने साम अपन अपने भेज दियौ पर हमर तो बुझल छो तीन दिन से हमरा उ अकाउंट फ्रीज पड़ल छै से हमरो नहि आ पेते तोरो नहि आ पे तो तऽ अपन भाइयए के कहिए कि आधा आधा कॉलेज छ तोरो फायदा हेतो बैसल बैसल हमरो फाइदा पेटीएम प दू ह गूगल पे पे स सौ डेढ़ सौ टाका और फोन पे भी सौ डेढ़ सौ दू सौ टाका भेट जाइ छै
हँ ठीक छै हम काल्हि काल्हि देखै छियै हम खोलबाक अगर सुनू सुन ने काल्हि देखे छियै हम खोलबाक अरे सुन ना हमर बात हँ ठीक। काल्हि देखै छियौ हम खोलबाक अगर बाइ द वे हमरा काल्हि टाइम मिललौ तऽ हम खोलबा लै छियौ। सौ डेढ़ सौ रुपैया की छैय ओतेक पैसा खर्चा भेलै सौ डेढ़ सौ रुपैया न खर्चा हेतै। हँ स स डेढ़ सए रुपआ खर्चा हेै हम खोलवा लै छी अगर चल। चलतै बढ़िया तऽ तू खोलबा लिहे नहि चलतौ त छोड़ दिहे की।
तऽ हमर इंडिया पोस्ट पेंट जेना ओहि हिसाबसँ तऽ हमरा खुलबा लैके चाही।
कैले खगे कथी छौ ओहिमे
अरे हे हगे दे देख तोहरो भाय खुलबेलकौ हमरास से दू तीन महीना पहिले खुलबेलकौ ओ। या एक महीना पहिले या हमरा बादे खुलबेलकौ हमो याद नहि या। दिक्कत ई आबै छैय कि हमरा छओ साल महिना नीक चलै ओकर बाद कहलकै कि यौर अकाउंट इज ब्लॉडर फ्रीज। जब हम पेमेन्ट करैले जा जाइ छियै फर हम बैंकमे गेलियै आओर ओ बैंक मे न एते भीड़ रहै छैय तो छोट से छोट काम कम से कम दू घंटा लाईग जाइ छैय तू बुझ
तब तऽ तब तऽ कोनो फायदा नहि छौव एहिमे बहुत टेंशन बला बात छौव ई सब।
टंशन ना त अब हम बैंक केलियो केनो ओ कहलकै कि एकटा आधार कार्ड के फोटोकॉपी ल क एकटा फॉर्म फिल क क सबमिट क दियौ के वाइ सी भ जा ओहिमे दू घंटा हम धूप मे खड़ा रहलियै ओकर बाद ई सोल्यूशन भेटले हम ओकरा समिट तमिट कऽ देलियै आर एक तऽ हमरा घर से दूर दूर अछि। दूर अछि हम केनो केना ओ सबमिट कऽ देलियै। बुझली समि हँ दू घंटा ओकर बाद ओ कहलकै बहतर घण्टा मे नाहा के ठीक हो जेतै बहत्तर घण्टा मे ठीक ठीक भऽ जेतै हमर बहत्तर घण्टा की भेलै हमर सात महीना भऽ गेलै ठीक नहि भेलै। अब ई जे मम्मी कोइ फायदा नहि एकदम और ओ ढाई सए रुपआ लय छैय अकाउंट खोलबाबैकेै।
हम तऽ सोचने छलियै पप्पा वला नम्बर से खोलवा ल छिय पप्पा के नाम से लेकिन फेर कहलियै छोट जाय दही। कोनो टेंशन वला बात नहि छैय।